हेलो हंऽ प्रणाम दीदी।
हंऽ खुश रह।
ओहो दिन लगैलयऽ रहौं दीदी फोन।
नेहबाक फोन खराब हो गेलैय की रे?
नै -नै सर्वर -इवर कुछ रहैय।
तऽ नेहबेके फोन से खाली नै होबै छैय।
हां केकरो नै लगेबै।
देखियौ ओकर फोन देखी हमर डबल आवाज हय तोहर से ठीक आ रहलौ हन।
ओ नै, पता नै कि सर्वरके प्रॉब्लम रहैय।
तोरे त ने छै तौ ने
हँ ठीक होलै आब।
ओ अच्छा! उह सब होइे ने रहलै हन नेहबा से।
हँ, नहिये होय रहल।
तब आओर सब?
सब बढ़ियां छै, चल रहलै जेना -तेना।
खाना- पीना खइ लए?
ह खैलियौ दालि -भात, भुजिया, अचार, घी। पापड़, तिलौड़ी। आरो आ चोखा। आ पनीर क सब्जी।
हू- हू।
सलाद।
तऽ आइ रहलियै ना आ रहल।
ओ तऽ बोल।
बच्चा बुतरु सब ठीक छौ?
सब ठीक छै, सब आतंकवादी बनि गेलो हँ।
ओ सब बदमाशी।
कह दिन भरि एगो मोबाइल टिकटॉप। आ एगो दौड़, दौड़ फुट सने बाबूजी के लग पहुँच जेते, एकदम बाहर रोड पर।
ओ पकइर पकइर बोलै छै, घ घोड़ा एक
घुरै -घुरै के रोड पर पहुँचल रहै छै, केतनो भीत पहुँचा दे फेर पहुँच जेत, कतनो पहुँचाए दे फेर पहुँच जेत। हरदम -हरदम दोकाने पहुँचे छै।
अच्छा! धरमेेंन्द्रा आर कहाँ रहै छै रे?
ओ। अपन रूम मे, बस एगो रूम दोनो मी मलब
मोन नहि लगै छै, ओकरा नेटवर्के नहि छै की।
नेटवर्क रहबे करतै।
ह तु ल पूछ नहि सुनवइल छौज
नहिये पुछते कोइ सुनैवला छई ओकरा क।
उह कोइ सुनै वला नहि छै, सहिए कहै छी। सब अपने मगन छै। तऽ। सब घुम रहलै हन अपना।
आँ।
सब घुमि रहले हन।
घुम रहल, घूमतै त समय आबे ने सब
तब कहीं घुमय लए नहि जेबही?
घुमले।
हूँ।
एके एका गो डेट देतै परीक्षा, परीक्षे दै ल जेब, घुमय लए जाय लए मिलै छै हमरा।
हँ ई बात तऽ ठीक। हां उहे परीक्षा पड़तै तऽ घुमो लेबही अपना। अभी कुछो के नै निकल रहै बहाली आर रे।
की फारम भरबी की।
तोरा आर ले कहै छियौ की हम्मे की मे भरम रे, आब इहाँ घर से फुरसते नै मिलै छै काम-धाम से, फारमे भरम।
भरैते छेबे ने करियै दीदी अब भगवान देखथिन तब ना।
हां ई बात तऽ ठीके कहै छी। हुं। हां। आर की बात बतामाए। की हाल-चाल छौ गाँव ग्राम के।
सब ठीक छौ, धूप देखे छही केतना करे छै, कने जयै घुमेले।
तऽ बहुत रहे छै आ गर्मियो ओतने छै।
अब कैह रहले मौसम मानसून ऐले मानसून कने चैल गेलै पता नै।
सुन आबै वाला नै छौ भाय, एजा कोय मानसुन नै काम करतौ।
काम देता।
गर्मी आ अन्त नै छौ भाय, गर्मी बहुत छै।
हुं अरे हमरा कन तो राएत के एतना लाइन क टल रहलौ नै आयजो दिन भैर काटले छै, अभी लैन देलकै हन।
कहलियौ तो एगो इन्वर्टर लै ले, लेकिन नै ले जाय
इ भरोसे से ऐथिन आब एक दू दिन कहलखिन आएंगे सोमवार के।
ते इन्वायर्टर लगबाइये लीही की करबी।
नै रे बाप एकदम और खखुआएल रहै छै ऐसे।
सस्ते वला लगा ले पानिये बला आर की, खाली एगो पंखा चलै आर की पंखा, बत्ती, टी वी।
कहै रहै कि हम बीस हजार देते है आप, आप आधा लगाइए।
कही ने कि हम कही ने कि हम्मे हम्मे पैसा कहाँ से लिये हम्मे कमे बला करबाय दहो हम कमे, कमे ने कमे आदमी छी।
नै रे रहै-रहै बोलले छै कि ऐसे क्यूं ऐसे कि हमरा साथ कोय अथी फालतू कते करते रह हुनके रहै के भैर मेन गर्मी निकैल गेल हय। आब कथी बचल छै, आब ठ उहे रोप सीजन देखल जेतै। गर्मी खतम हो गेलै, कोची कहै छी मेन तोरा मार्च से शुरू होबै छै ओ गरमी, मार्चे से ने शुरू हय हेतै ज-जाय छै। उ गर्मी खतमे होय गेल तऽ हम कथी करब।
हां जुलाय खतमे होय
झेलिये लेलि तऽ और एतना से झेली लेबा ओहि से।
हां दस-पन्द्रअ दिन आर अब।
तब की। एते छिये ते ए सी लगाबै छी।
लेकिन तैयो सावनो, भादो मे गुमस
गर्मी त देखही गर्मी तोरा अक्टूबर तक रहे छै दशहरे मेला घूमे छै। केितना गर्मी रहै छै, बहुत गर्मी रहै छै। तब, गर्मिया रहबे करतै। तऽ उहे कातिक होइ छै ने तब कुछु रह तब तो होइ जतौ।
हँ।
ओकर बाद दिवाली भेलौ ठण्डा गिरै
दिवाली से पहिले ही गिराय दै छै।
हँ कभी बाद कभी पहिले ऐसे ही अबै छै।
हँ।
देखै छठि में कोइ स्वेटर आर पेहेन के जाइ छै रे सब तो अइसी जाइ छै। ह ह
पहिले दुर्गा पूजा मे सब ओढ़ना और लैके जाय रहै तऽ।
धीरे- धीरे सब खत्म हो गेलै ओड़ना आ बिछौना।
काहे।
हूँ।
अइलो पै पैढाक।
हँ ऐलौ मास्टरो ट्यूशन पढ़ाबे नैय एलेै।
किया।
पता नैय, कही गेल होथिन गाँव और नैय हम नैय फोन कैलियै, इहे रहै। कहके की सर नही है, पहले कहै त उनका दोस्त गाँव पर से है। सीधे चैल गेल हेथिन हुएं अपना।
हँ तऽ, ओ।
हम नैय केलियै फोन जोन।
ठीके छैय।
हूँ।
कलुका मैच हराइये रहली हेँ।
हँ हायरे जेबे करै छैय की हम नैय देखै हेँ फुफे देखैत होतो। अच्छा।
फूल एको खिलै छौ कि नैय।
हँ खिलै छैय की, खिलै छैय। हमरा खन तऽ कनैलिये टा खिलेै छौ आ ओहो वला लछ्मन बुट टी योर खिलै छौ ललका
लाल छैय कहाँ लाल हमरे
कोन गुलाबी छै तऽ गुलाबी ही। गुलाबी छैय, उज्जर छैय आ तनि गजरी कलर के।
हँ भगवा रंग के।
हँ उहे सब खिलै छैय।
ललका के जोगाड़ करही कहीं।
हू देखी लाल रहै छै।
हँ एकदम लाल।
होबै होतेै तब न मिलतौ रे।
हम लगेेलियै है लेकिन गायब होय गेलै।
ओ हमरा अखन बेली छै। छै बेली छौ, उड़हुल छौ, ई सब छियौ रखले। अपराजिता छौ कनैली और छियो रखले
अपराजिता बूलूके बला नतऽ
हाॅं ऊ फूल शंकर भगवान के बड़ी प्रिय छैय।
छोटकी खन उजरका छैय।
कहाँ ऊ रोपने छैय?
हां
बिच्चा कहिये ने देखैले आछै फोन करबै तऽ कहबै।
हँ वहै हमहुँ कहलियै कि हमैं बुलुक्का दे देबौ तों उजरका दे दीहें।
तो बुलुका रोपले छिहीं कहां निपनिया के जे
छत पे छैय, निपनिया अब कहाँ पे छै।
कि नैय रे।
की पता नैय दे किछो दै होतै त बुलुका ने छैय।
नैय दै छैय।
कभी -कभी दै छै एकागो, सुइख जाय छै तभिए ने
हां फेर ओकरे मे छीट दहीं और की करभीं
हां तो।
ओहो फूल होवे छैय लगैय छैय उज्जर भी होय छैय पीला भी होवै छैय। दू तीन किसिम होबैय छैय अपराजिता। बांकी शंकर भगवानके प्रिय फूल छैय इ जानै छी।।
हां अब त हमर तऽ छत पे अथी लगल छह भुआके गाछ।
ओ
चढि देलौन धीरे धीरे पानी टंकी तक। अहूं ओहै पिंडाक बगलमे नै रहौं
अच्छा हिंया रोपले छहीं और हिंया से एनेसे जादे नै पिछे अच्छा जैलै दहि ठीके छैय पानी आर पटै छौ न ठीक छौ धुपो बहुत उगेय छौ।
हॅं
लेकिन इहै न छैय कने जेतै पता नै
छ्ता पर चढा दिही गिट्टी उट्टी पर पड़ल रहतै अपना आरो कोन चीज करबीही। छत पर गिट्टी धैल रहैय नु।
कहां कोन छत पर गिट्टी धइल रहै?
बोरे बोरे धैल रहैय जे ओ पिछला पर
नै
अच्छा हम कहीयै कि गीची ओ कचड़ा आर सब धरले छै।
हा मुगुआ बला कचड़ा सब छैय
ओ अच्छा अच्छा बच्चा बुतरुक जाइ छैय हटबै छैय तऽ हटबैयो नै न दैय छैय कचड़ा।
ऊपर में नै नु ऊपर मे शीसा आर न छैय शीसो ओर केते न छैय बच्चा आर कथी चढ़तै उपर में शीशा छैय कैट आर जेतै तऽ दिकते छैय।
भेल, नै रुकि जाइ हइ एक काल करै ल दै न त ले जहिये। भेजाय देब नै तऽ अच्छा।
साफो सुथरा कोइ नै न करैय छैय उपरमे। एतय न कचड़े छय भरल तऽ।
अच्छा तोर साफ सुथरा करके चाही की कही।
एतह न कचड़े भरल छैय की कहियौ तोरा?
नै की कही साफ सब करै तै न साफ सुथरामे ध्यान दैके चाही।
ह एमे सीरा बाबा के बगलो मे भरले छैय एकदम।
हँ ओ तऽ सामान छैय सब कामे के छैय जे कहाँ बिगतै? समान छैय से।
समानस बेसी कचरा छैय भरल।
पता नै कोइ देखे त न छैट
के देखतैय?
हा भाय बच्चे बुच्ची तुलबुक देखेय छियै ओकरे ल तऽ सब हय अलगला जाइ छैय।
ह त ऐसे तोर गेलये हन तहियास ज मरी जायब होइ गेली गायब होइ गेल।
अरे अभी कहि रहि अभी तहु गायब हो जेभी बोल लैय छी तब उठ।
हम बगेमे खुलेपन हमरा लगैय छैय चुराय लैय छैय।
हु। अब्बर रबर लैय की करतै यै सब लगै तै आर की करतै ले के रबर तबर।
तऽ वैह सब बात छैय तऽ की।
अभी ओतह की करबै से सोचऽ न पहिले लैय गेल तऽ।
और सब?
ठीक छौ आओर सब हालचाल?
ठीके छै तऽ।
ठीक छैौ आबै छै फोफाके खाना देली ठीक।
ठीक।
ठीक छौ करबो बादमे।